हेलो। हँ की हाल समाचार यए। आ। ठीके छियै।
ह।
हँ ठीक छिय। हेलो।
छी।
ह।
केना केना
हँ एखना जे छै कि देखे रहियै तऽ नम्बर मिलल अहाँके सचलहुँ जे कॉ कर के हाल समाचार लेलहुँ अहके मालिको आर के हाल समाचार लेल लेलहु मालिक के फोन करलहु अहाँके त फ फोने नहि उठेलक।
हनका बढ़ल छै।
ह।
शरोमे अ छै। माँस खतम भेल छै ने नहि भल
भल मछ ह हँ। हँ लगनो सब अभि साातमे भए गेलै।
फ से उ। से सेने लेलक मलेमास चलते आ अब जे खतम भेल छै से सभगोटा आबैत छै आ एक दिनमे तीन तीन चारि चारि टा गाड़ी जाइत छै तऽ ओकरामे तऽ परेशानी बढ़िए जाइत छै ने तऽ ओ अभी ओकरेमे परेशान छथिन आबैत छथिन खाइ छथिन आ पसर जाइ छथिन।
हँ अभी एक महीना तऽ हँ एक महीना तऽ बले म लए के बन्द रहे।
हँ।
आ। ह ह हमरो काज चलि रहल छै। आइ तक छुट्टी पर रहबे आइ काल् त ब शादी में जायके है। अहाँ अपने घरे के छै ओ मने चरचरी बहन लगते निकलके काम
अच्छा।
आ एतना दूर शादीके फिक्स कर लै छै ओकर पिल लएके यहाँसँ तीन साढ़े तीन सए किलोमीटर जाइकेछै।
बाप रे तब तऽ अहाँके पूरा दिन खतम भए जेतै ओ ई सफरेमे।
हँ काल्हि छओ बजे सुबहमे जे छै च नहि पाँच आठ बजे सुबहमे गाड़ी खुलतै तब ने आठ घण्टा नओ घण्टा लागै छै त
हँ हँ आ देखियौ अभी लगन पातीके समय छै तऽ कनिक जामो रहै छै रोडोपर। गाड़ी सबके भीड़ रहै छै। तऽ सभ परिवार जयबै कि अही अकेले जेयबै।
नहि अभी तऽ हमहीँ अकेले जेबै शादीमे देखै छियै सभ देख लेकिन अभी अकेले जेबै।
हँ। तऽ शादी लेट से छै की। शादीके कब दिन तकल छै।
शादी के दिन तऽ ओएह तीस तारीख के शादी छै।
आ तब तऽ छै
हँ तभी तऽ फेर यहाँ छै जे चौबीसो तारीखे एगो हँ। तग चौबीसो तारीख के छै। तिलक उलक ओ भतीजीके तऽ ओकरोमे जानइ छै ताहि कारण फेर आबय लए पड़तै नहि नहि रहतियै तऽ सभके लए कऽ चलि जतियै गाम। अपन अपन तऽ चार पें रह अै बिहारके बात अठी ह।
हँ हँ।
ह।
तऽ
आओर बच्चा सबके हँ बच्चा सबके गर्मी छुट्टी खतम भेल कि नहि।
नहि खतम तऽ भेल छलै लेकिन डी एम के ऑर्डर आबि गेलै कि अभी बड गर्मी पड़ैत छै। से सब ब बच्चा सब के तबियत बिगड़े छै। तऽ फिर से तीन चार दिन लेल बंन्द कयलक आ देखियौ ने रात भए गेल बार अ मौसम त कनिक ो। ठण्ढाइए गेल। बच्चा सबके तो छै मस्त लेकिन हमसभके कनिक काज बढ़ जाइ छै।
हँ अरे बच्चा सबके तो वो छुट्टी भए गेल तऽ ओकरा आरके उमङ्ग रहल। आ छुट्टी मे भी तऽ होमवर्क दइए द एतना कि लोग परेशान भए जाइ छै।
नहि तो गर्मी छुट्टी मे नहि दै छै भाायजी इम्हर थड़ी दै छै एक दू दिन ले छुटी जे छै से खाली जे होवर् मिल एक दिन का बस ओएहे सब हमर। छोटकीके हमर कहै छै कि ऑनलाइन क्लास करबेतै आब कहियौ कि ओतऽ छोट छोट बच्चाे अ आदमी केना लेके बैसते दू घं्टा तीन घं्टा बच्चा बैसत।
नहि। छोट बच्चाे तऽ बड़ा दिक्कत छै मोबाइल छै ओतना छोटा छोटा बच्चा के जे छै थोे ऑनलाइन समझमे छै। ऑनलाइन त मतलब भेल से कम टू क्लास थ्री क्लास के बाद आदमी समझ समझदार भए जाइ छै कि हँ मोबाइल से न पढ़ल जाइया एना पढ़ल जाइया तकर बाद। ऑनलाइन।
हँ टू यो थ्री क्लास के भैया देखो देखियौ ओ सब भी छोटे रहै छै कम से कम दस सालके बड़ बच्चा रहै जे रहै। छै ने ओ उमिरमे आ बच्चासभ बुझै छै कि हँ पढ़ाइ की होइ छै आ ई जे दू क्लास तीन क्लास तक छै बैसियौ जबरदस्ती तऽ ओ एक्को दिन लेल पढ़ाइ नहि करत ओ सब की बुझते कि पढ़ाई की होइ छै। छै।
अकेला छब तऽ मोबाइल धमे खेल लागतौ पड़त क
हँ रील्स तऽ एता के लागे छै गेम तऽ नहि खेले आबैत छै। छै लेकिन रिललस ताके लागे छै। छै आ कहियौ कि बच्चा के ले के आदमी बैसत कि काज करत घर के ह इसकुल मे तऽ रहै छै बच्चा सब तऽ घर के काज कर लै छी बच्चा अपन चल गेल हम निश्चिन्त रहै छी लेकिन घरमे ले कऽ बैसल तऽ नहि ने हेतै तऽ हम तऽ नहि करबाबै छियै जो दू दिन लेल इहे बैस आ हमरोे तऽ जायके छै अपन घर ने घरमे घर पूजा छै।
हँ तब तऽ फेर त छुट्टी भए जेत। त।
हँ हमरो लम्बा छुट्टी भइए जेतै कमसँ कम सात आठ दिनके तऽ छुट्टी छैहे ह।
ह तऽ गर्मी गर्मी छुट्टी तऽ फेर भए गेली भइए गेल घुमिए लेलहुँ बाहर निकलिके
ह तऽ की करबै भैया आब देखियौ गर्मी छुट्टीमे तऽ नहिए गेलियै कहियो तऽ बच्चाके पढ़ाइयो हानि होइत छै आ बड़की बेटी जे छै ओकर जुलाईमे फेरो देखियौ टेस्ट छै यूनिट टेस्ट आब कहियौ कि नहि इम्हर के आदमी रहैत छै ने ओम्हर के आदमी रहै छै। र परिवार के समझा सक छी बच्चा के त तखन अह द राखू किय घर पूजा के भी कितना दिन
तऽ घर पूजा घर पूजा गाममे इएह कि जेहिठिना अभी रहै। छियै शहरमे ओहिठिना।
नहि भइजी हमर छै आ राँची मे छै। आ हमस रहे। हँ गाम तऽ जे छै तऽ गाममे तऽ बनले छलै लेकिन वहाँपे अभी कोनो ओहन ध्यान नहि दै छियै अभी ओतऽ बँटवारा नहि ने होइ छै तऽ सभ रह आ मे से हम सब के असगरे छै तऽ ओते नीचे मे बनले छले ऊपर में दोसर फ्लोर हम सभ ढार के बनैले छी। त ओ घरके
मतलब पूजा पाठर हँ हँ हँ।
हँ कनि हमर सासके मन छलैएा कि नहि रुद्राभिषेकके पूजा हमर घरमे एक बेर होबाक चाही तऽ ई समय बड्ड सुन्दर हमसभके भेट टल तऽ हमसभ कहलहुँं कि एह बेरमे करबा लै छी आ तखन फिर शामके कनिक जे हित कुटुम्ब सब छथिन दू सए ढाइई सए आदमी तकल। छै ई। भोज - भात के। छै व्यवस्था।
ह नहि तऽ आब जे छै ने आब तऽ मान चलू कि पूजा पाठके ही समय आबि रहल छै। दू चारि महीना आब जे छै कि। भोले नाथ के पूजा एकदम जोर शोर से चलते बाबो धाम के जस के सुर सा लोग केा एना शुरू होय। ह।
ह अरे हमर मालिको जाइत छथिन ने अमरनाथके यात्रा हुनकरो छै एक तारीखे उनकरो निकले के छै। सब तरफ से ओझरायल छियै बुझलहु। उम्हर से अबै। तखन हुनका ऑफिसके रहतै क्ोजिंग क्लोिंग कऽ। क आ तखन अमरनाथ के एके तारीख के ओ सबके निकलै छै एक नहि तऽ दू बड बेसी हेतै तऽ अपने गाड़ी से जाइ छथिन श्रीनगर तक आ तखन ओ ओतयसँ फिर अपन जे व्यवस्था हेतै ओकरो से जथिन।
हं।
तऽ अकेले जा रहल छथिन के सभ आदमी।
नहि नहि ईसभ चारि गो आदमी छथिन एकटा हमर नन्ददोषी छथिन हुनकर दोस्त छथिन हिनकर एकर दोस्त आ एकटा ई छथिन आ हिनकर दोस्त छथिन चारि टा आदमी छथिन तऽ चारिो ड्राइवर बाबू छथिन। खूब सुन्दर ड्राइवि करै छै। तऽ कहलखिन द आदमी चलेबै आ दूटा आदमी पीछे जाकऽ आराम कर लेब सीटके गिरा कऽ आ ओकरा बेड बना देब आ ओकरेमे दूटा आदमी सुतत आ दूटा आदमी चलात तऽ आराम से भए जेतै आ ट्रेनके। टिकट छले जे मिलबे नहि करैया सब टिकट पहिले से डेढ़ महीना पहिले से बुक छै।
हँ आब सीजन आबि सीजन आबि गेलै ने तऽ आब। कहाँ टीकत। टिकट मिलना है बड़ा मुश्किल बात।
नहि नहि डेढ़ दू महीना पहिलेसँ ताकै छलथिन। तऽ नहि भेटल आ जे। एय एयरलाइनके भी देखलखिन कि हँ ले ले छी तऽ ओकरो टिकट बड्ड महग भेटल ओकरो टिकटके दाम छलैय। दस हजार पन्द्रह हजार एक तरफके तऽ ईसभ डिसाइड केलखिन कि एकटा आदमीके पन्द्रह हजार मतलब साठि हजार टाका एहने लागत तऽ किया नहि हमसभ अपन गाड़िएसँ जाउ तऽ हेतै कि अपन खाते पीिते आरामसँ जायत आदमी। दू दिन के समय लागत आओर की।
हँ म साइड दोनी बात। मने बड़ा एक लाख बीस हजार टका खाली आना जाना। खाना पीना अलग हं।
तऽ ई कहलखिन कि ओतनामे तऽ हमसभ आरामसँ आ कऽ आ ओतय पूरा धाम - उम कऽ कऽ आ तब भए जेतै तऽ किया ओहन खर्चा करयके छै। तऽ अपन ई सबके मन बुझबे करै छीिय कि जेना भगवान के बुलाबा आबै छै तेना। भक्त सब पहुँचै छथिन। हँ ठीक छै भाइजी ठीक छै। अहू उमहर के निपटा क आ। दिन एम्हर के भी करू प्रोग्राम। ठीक छै ने ठीक राखै छी।